नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार आइ तोरा सङ्ग स्वास्थ्य परिवार विषय परर गप्प करय चाहैत छी कारण एकटा परिवार तखने सुखी आ समृद्धि बनत अछि जखन परिवार सभ सदस्य अपन स्वास्थय खान पान सफाइ आ अनुशासन पर बराबर ध्यान दैत छथि
हँ बिलकुल सही दोस्त परिवार केवल रउआ के मुक्त परवार नहि होत अछि बल्कि ओ परिवार होइत अछि ते सब सदस्य एक दोसरा के देखभाल करैत अछि प्रयासमे रहैत छथि अपन जीवन शरीर स्वस्थ राखैत छथिन
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे दैनिक शुरुआत समयपर उठि के व्यायामक करी के स्वास्थय वातावरण मे रहिके आ पौष्टिक भोजन खायके करबाक आदर स्वस्थ परिवार पहिल पहचान होइत अछि
हाँ जे बच्चा सब लड़ कर बुजुर्ग धरी सब गोटे समय पर भोजन करते पर्याप्त पानी पेबते फल हरियर साग सब्जी आ दूधक सेवन करते एते शरीर सब एखन स्वस्थ स्वस्थ रहैत छथि
बिल्कुल परिवार में साफ सफाइ बहुत पैघ महत्व अछि कारण जे घर आंगन रसोई शौचालय आ आसपास वातावरण स्वच्छ रहत तऽ बहुत रोग अपने दूर रहत
एकर अतिरिक्त सभ गोटा के नियमित हाथ धोनाई साफ कपड़ा पहनाय समय समय पर स्नान करनाय आ व्यक्तिगत स्वच्छता पालन करना सेहो अत्यंत आवश्यक अछि
बिल्कुल हमरा लागैत छै जे स्वास्थ्य परिवार आधार केवल शरीर नहि बल्कि मानसिक शान्ति सेव अछि कारण खुशी रहनीयार परिवार में तनाव कम होयत छै
बिल्कुल बिल्कुल जखन परिवारक सदस्य एक दोसराक सम्मान करैत छथि प्रमेश बात करैत छथि आ समस्या मिली के ह सुझलवे बेद छथि त घर बताबरण सदिखन सुखद बनल रहैत अछि
बिल्कुल बच्चा सब स्वास्थ्य लेल अपन माता पिता जिम्मेदारी बहुत पैघ होयत अछि कारण सही शिक्षा पौष्टिक भोजन आ नीक संस्कार ओहि समय देल जायत तखने भविष्य उज्ज्वल बनैत अछि
बच्चा सब कऽ समय पर टीकाकरण करबाक डॉक्टर नियमित जाँच करब आ बिमारी पड़ला तुरन्त उपचार करब बहुत जरूरी अछि
हँ बिलकुल बुजुर्ग लोकनिक सम्मान करनाइ हुनकर स्वास्थ देखभाल करनाइ आ समयपर दवा देनाइ सेहो स्वस्थ परिवार महत्वपूर्ण कर्तव्य अछि
परिवारमे सब गोटे यदि रोज कम सँ कम आधा घण्टा हटलथि योग करथि अथव हल्का व्यायाम करइथ तऽ शरीर मजबूत रह त छै
बिलकुल जंक फूड अधिक तेल मसाला धूम्रूपान तंबाकू आश्रफ से दूर रहनाइ स्वस्थ जीवन लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
सही खान पान समय पर आराम पर्याप्त नींद आनियमित दिनाचर्य अपनायन परिवारक सब सदस्य स्वस्थ रक्षा करैत अछी
हमरा लागैत अछि जे परिवारमें बच्चाके मोबाइल प्रयोग सीमित रहबाक चाही ताकि ओ खेल कूद पढ़ाई आर शारीरिक गतिविधि में रुचि राखइथ
बिलकुल बिलकुल खुला मैदान में खेलनाइ दौड़नाइ साइकिल चलायना प प्राकृतिक संग समय बितंग बच्चा सबक विकास लेल बहुत लाभ दायक अछि छै
परिवार में यदि सब गोटे मिली के भोजन करती आ एक दूसरा अपन दिन भरि के अनुभव सजा करथिन तो अपना बढ़ैत अछी
हँ एक दोसरा को बहुत ध्यान सुनाइ सम्मान देनाइ समय समय पर स्वस्थ परीक्षण करनाइ आओर डॉकटर सलाह अनुसार जीवनशैली अपनायन सेहो स्वस्थ्य करबाक महत्वपूर्ण इस्सा अछि
बिलकुल जब परिवारक सब सदस्य स्वास्थ अनुशासन असन्तुलित भोजन नियमित व्यायाम आ सकारतात्मक सोच आना बथी तो जीवन सुखमय बनैत अछि हमरा विश्वास अ जे स्वस परवार सामाजिक शान्ति होत जाय कारण स्वस्थ परिवार स स्वस्थ समाज आर स्वस्थ राष्ट्र निर्माण होइत अछि
बिलकुल सही प्रत्येक परिवारके अपन बच्चा युवा आ बुजुर्ग सबक स्वस्थ पर सम्मान ध्यान देबाक चाही ताकि सब खुशी जीवन व्यतीत शकती
बिलकुल आइ के बातचीत हमरा बहुत किछु सिखाय लेल भेटल आब हम अपन परिवारमे ईसब सस आदत लागू करबाक प्रयास करब हमहु अपन परिवार आ पड़ोसी के स्वास्थ जीवन शैली साफ सफाई आ पौष्टिक भोजन महत्व जरूर बुझउ ताकि सबके जीवन बेहतर बानि सकै
आइ के बातचीत हमरा बहुत किछु सिखय लेल भेटल आब हम अपन परिवार ईस स्वस्थ आदत लागू करबाक प्रयास करब
हँ बिलकुल आय हम सभ मिल केँ स्वस्थ परिवेश स्वस्थ वातावरण सन्तुलित भोजन नियमित व्यायाम मानसिक शान्ति आ आपसी प्रेम सन्देश समाजमे फैलाबी ताकि प्रत्येक परिवार स्वस्थ खुशी आ समृद्धि बनि सकैय
हम सभ मिली केँ स्वस्थ परिवार स्वच्छ वातावरण सन्तुलित भोजन नियमित व्यायाम मानसिक शान्ति आ आपसी प्रेमक सन्देश समाज मे फैलाबी ताकि प्रत्येक परिवार स्वास्थ्य सुखी आ समृद्धि बनी सकै
हँ बिलकुल बिलकुल कल्हि हमर स्कुल मे स्वस्थ परिवार आ कार्यक्रम छल जहिमे शिक्षा काजी करलनि जे स्वस्थ परिवार समाजमे सभसे पैघ सम्पत्ति होइत अछि
हँ मित्र जे परिवारक प्रत्येक सदस्य अपन स्वस्थ्य रक्षा करैत छथि तेऽ पूरा घर आनन्द उत्साह आ सकारात्मक भरल रहैत अछि
हँ बिलकुल हमरा लागैत अछि जे दिनक शुरुआत जल्दी उठी केँ भगवानक स्मरण योग आ हल्का व्यायाम करब आदत अवश्य बनाय चाही
समय पर नाश्ता दुपहरिक भोजन आ अतिरिक्त भोजन करनाइ शरीर शरीर केँ ऊर्जा दैत अछि आ अनेक बीमारी बचबैत अछि
हँ घर घरमे बनल ताजा भोजन हरियर साग सब्जी फल दूध दाल पर्याप्त पानि स्वस्थ जीवनक आधार बनल जाइत अछि
हमरा सभ केँ बाहर असच्छ अस्वच्छ भोजन अधिक लेल मसाला आ जंक फुड खेनाइ कम करबाक प्रयास करय चाही
हुँ बिलकुल परिवार प्रत्येक सदस्य अपन हाथ साबुने से धोयनाइ नाखून काटनाइ आ सफ कपड़ा पहिरनाइ नियमित आदत बनाबै चाही
घरक रोसैया शौचालय पानिक टंकी आ आसपासक वातावरण स्वच्छ रखनाइ सेहो स्वस्थ्य परिवारक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अछि
हँ जे परिवार मे ककरो जुआर खाशी अथवा अन्य बिमारी होय तऽ बिना देरी डॉक्टरसँ सलाह लेबाक चाही
समय पर दवा लेनाइ डॉक्टरक निर्देश मरनाइ आ उपचार पूरा करनाइ रोग केँ जल्दी ठीक करैत अछि
बच्चा सब केँ समय पर टीका लगानाइ पौष्टिक भोजन देनाइ आ नियमित पढ़ाइ संग खेलकूद करनाइ बहुत आवश्यक अछि
बुजुर्ग लोकिन सम्मान करनाइ उनकर स्वास्थ्य जाँच कराइन आ समय पर दवा उपलब्ध कराइन परिवार करतब्य अछि
हँ स्वासस्थ परिवारमे सबगोटे एक दोसरक बात ध्यानसँ सुनैत छथि आ प्रेम आ सम्मान व्यवहार करैत छथि
क्रोध झगड़ा आ तनावसँ दूर रहि के शान्त वातावरण बनाय मानसिक स्वासस्थ लेल बहुत लाभदायक अछि
मोबाइल टेलीविजन आ इन्टरनेटपर बेसी समय बितब बदला परिवार समय बितना अधिक उपयोग छै
प्रत्येक कसम तीन तीस मिनट टलना दौड़नाय अथवा योग करना शरीर मजबूत बनबैत अछि
धूम्रपान तम्बाकू गुटका आशरफ जकर खराब आदत सँ परिवार स्वस्थ्य के बहुत नुकसान पहुँचबैत अछि
बिलकुल बिलकुल
एहि कारण मे परिवार सब सदस्य एहि खराब आदत सँ दूर रहबाक संकल्प लेबाक चाही
एहि चर्चा हमरा स्वस्थ परिवारक महत्त्व बहुत नीक स बुझल में आयल आ हम एहि बात में अपन जीवन में अपनायब
बिलकुल समय समय परे स्वास्थ्य परीक्षण करानाइ अनेक गंभीर बीमारी के प्रारंभिक अवसर स्थान में पढ़ायल मे सहायता करैत अछि पर्याप्त नियमित दिनचर्या आ सकारात्मक सोच स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मन ले अत्यन्त आवश्यक अछि
अहाँ कहू जे स्वस्थ परिवार बनायब लेल सभक महत्वपूर्ण बात की होइत अछि कारण हम एहि विषयमे नीक जानकारी लेबय चाहैत छी
हँ बिलकुल जब प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहत तऽ पूरा समाज स्वस्थ रहत आ देशक विकास से तेजी से होयत एहि कारण हमरा सबके अपन परिवार शुरुआत कऽ स्वच्छ आ स्वास्तिक देश सबठाम फैलाबय चाही हमहुँ अपन परिवार मित्र आ पड़ोसीक स्वास्थ जीवन शैली अपनायब लेल प्रेरित करब ताकि सब निरोग रहती
बिलकुल हमरा विचार में समय पर उठनाइ समय पर भोजन करना पर्याप्त त पानी पीबाक आ रोज योग करना स्वस्थ जानकारी जीवन आधार छै
बिलकुल आइे हमसब मिली के स्वच्छता पौष्टिक भोजन नियमित व्यायाम मानसिक शान्ति आ आपसी प्रेम पालन करैत स्व परवार स्व समाजक निर्माण करब
बच्चा सबके पौष्टिक भोजन समय पर टीका नियमित पढ़ाइ आ खेल कूद अवसर देल जाय तऽ ओर स्वस्थ्य आ बुद्धि बनैत अछि
बिलकुल अहाँ कहलहु जे स्वस्थ परिवार बनाय लेल सबसँ महत्वपूर्ण बात की होइत अछि कारण हम एहि विषयमे नीक जानकारी लेबबाक चाहै छी
बिलकुल मित्र बिलकुल बिलकुल धूमरापान तम्बाकू सराब आ जंक फूड खराब आदत दूर रहनाइ स्वस्थ परिवार लेल बहुत जरूरी अछि
हँ बिल्कुल स्वस्थ परिवार ओहि परिवार कहल जाइत अछि जाहि से सदैव पौष्टिक भोजन खाइत छथि अनियमित व्यायाम करै छथि आ स्वच्छता पूरा ध्यान राखै छथि हमरा विचार में समय पर उठनाइ समय पर भोजन करनाइ पर्याप्त पानी पीबनाइ आ रोज योग करनाइ स्वस्थ जीवनक आधार अछि
बिलकुल एकदम सही कहलु आइ क आशा स्वस्थ परिवार बारेमें